आवाज हेलो
हँ हँ हेलो आबि रहल अछि। हँ
हमरा आइ अहाँ मिथिला पेन्टिंगग के बारे में अपना सँ चर्चा करब अहूँ करू किछु हमहु करै छी तऽ अहाँ हमरा किछु बात जानकारी दिअ जे मिथिला पेंटिंग के बारे में जे जानकारी अहाँके प्राप्त अछि।
अच्छा हँ मिथिला पेटिंगक पेन्टिंग जे सुनैत छियै आइ काल्हि मिथिला पहिले सँ बहुत दिनसँ अप्पन सभके मिथिला में पाँच हजार पहिलेसँ मिथिला पेन्टिंग बहुत पुरान सभ्यता आओर हमर संस्कार आ मिथिलाक महिमा। सभहक संघर्ष केँ एकटा जीवन्त दस्तावेज अछि। मिथिला पेन्टिंगके इतिहास कोनो दू चारि साल पुरान तऽ नहि छै। अपनासभ में एकर जड़ तसीतै बहुत दिन सँ अछि बहुत गोटा सभ बनबै छलखिन हँ हँ राजा जनकन के टाइम सँ छै। जे ओ अपन बेटी सीता के जहन विवाह केलखिन खिन श्रीरामसँ तऽ ओतहि ओ अप्पन चाहलखिन जे पूरा नग नगरी के ओहि सँ सजेबाक चाही तऽ लोक दिवालोपर अप्पन चित्र हँ मिथिले पेन्टिंग सँ ओ ओकर ओहि चित्र के अप्पन देवाल सभ पर बनेलथि तकर बाद ओहि सँ अप्पन अप्पन सभ अप्पन अप्पन घोर आँगन के ओहि सुन्दर सँ सजेबै सजेलक बहुत सुन्दर बनेलक एहि कलाकेँ एहि कला सँ बहुत सुन्दर सुन्दर चीज सभ बनलै बनबैत छलै लोक दिवाल पर बियाहक के चाहलखिन जे एहन बनाउ जे खूब हमर विवाह के पूरा बनायल जायत दिवाल पर बहुत बढ़िआँ ओस बनायल गेल फेर धीरे धीरे।
ऊ टाइम में लाइटिंग ताटिंग नहि छलै हँ तऽ जे जतेक तक साध। छलै ओहि मिथिला पेन्टिंग सँ चाहलखिन जे पूरा सजा दिए।
हँ पूरा अप्पन सजा दी तकर बाद धीरे धीरे फेर सभ बुझऽ लगलै फेर दुनिआ में सभ ओहि तरह रंग रंग जे चीज सभ कमिकल सभ पहिने तऽ नहि भेटैत छलैए तऽ ओहि सँ लोक सुन्दर सुन्दर अप्पन घोरे के चीज
हँ घरेलू रंग पात के पीस के फूल के पीस के इ प्राकृतिक रंग भेलै आब अहाँके हँ
हरदियो सब बनबै छलैया ने पीयर रंग लोको हर हरदिर सँ तकर बाद कुसुमोक के फूलसँ
कुसुम फूलस
पहिले जे बन बनै छलैए लाल रंग
हँ तेसुआ तेसुआ कलर कथि सिन्दूर सिन्दूर तभसँ कालीक सकारी हँ
होत तकर बाद फेर ओहिना वएह सबसँ ने पहिले लोक बना बना कऽ पूरा अपन घर अँगना सब चमकाबै छलै आब धीरे धीरे ओ कलर सभ आबय लगलै फेर नया नया ओएमे फेर लोक डिजाइन सभ देबय लगलखिन भरनी होवय लगलै चित्रकमे लोक भेर भेर कऽ बनबय लागल कनि दिनके बाद एहि रंग सँ लोक हँ तते देबय लगलै ओकर बाद लोक कचनियो करै छलैया कचनी सब भरल जाइ छलैया छोट मिहिन मिहिन कऽ कऽ एकदम पातर पातर लाइन घीच घीच कऽ बनेलक
तकब गोबरसँ सेहो लोक अपन निपैत छलै ओहोमे डिजाइन डिजाइन अरिपनो नइ दै छलैया लोकसभ अरिन पनो ओ खूब सुन्दर सुन्दर देैत
चित्र के प्रधानता रहे पहिने आब अहाँ के कागज पर उ केरल जाइ छै ओर अहाँ जे कहै छलो नए एनाहियए कऽ कऽ हम हँ
फेर धीरे धीरे बन आओर आगू बनयल गेल फेर धीरे धीरे लोक फूल पत्ती बनबय लागल फेर माछो उतारय लगलै कतेक लोक माछो नीक होइ छै अपनासभमे नीक प्रतीक होइ छै तऽ माछो लोक बनयेलक चित्र
बेसी तऽ मिथिलामे माछेके प्रधानता ने हाँ अधिकांश देखबै आ लोको के खूब पसन्द आइब रहल छैन मिथिला पेन्टिंगमे माछके बेसी मांग छै बेसी मांग छै मिथिला पेन्टिंग आ माछ अहाँ देखबै हर चीजमे खैनाए स लऽ कऽ हमरा लगैया अपन सबके भौगोलिक रचना जे छै माछ बाइढ़ वाला एरिया छै मिथिला मे तऽ माछ अबे छै तऽ पेन्टिंग मे माछ के बेसी बहुलता देखल जाय छै अपना मिथिला
हँ छै रंग रंगके रंग रंगके मछली इ नय जे खूब सुन्दर कमल के बीच मे माछ बना दै छै कतेक नीकसँ लगैत रहै छै हँ
केठाम घ घुरमुरियार जकाँ बनल रहे छै एक जगह जकरा कहे छै नै तऽ माछ के रास पर पेंटिंग हँ आर
कछुआ सेहो बनबैत छलैए कछुआ सेहो कहै छै जे बहुत नीक प्रतीक होइत छै दीर्घायुके प्रतीक होइ छै कछुआ ओहो बनबै छै हँ कोउछ
हम्म ओर काओछ छलैएा बाँस ईसभब चीजके हेलो
जे होइ छै से-
हँ तकर बाद ब्याह बियाहेके समयमे कोहबर बनल अपन सबके कोबर बनबै छलय लोक उएह सब प्रेमके अथीके आशीर्वाद सबके पैघ सबके आशीर्वादके प्रतीक होइत छै कोहबर ओ लोग बनबै छै इएह ओकर बाद धीरे धीरे बनबैत गेल तकर बाद जगदम भगवतीसबके लोक फेर फोटोसब बनाबय लागल ओहिमे बहुत अपन सबके जेनाकि अथी भेल काली सब जतेत गोसाउनी घरमे होगत ती हँ भगवती सबके लिखय लागल लोक आब तऽ खूब सुन्दर सुन्दर भगवती घरमे पहिले तऽ अपन दादी काकी जेसब सेसब बनबैत छलैया ह आब तऽ उहोसब खूब सुन्दर सुन्दर डिजाइन सब बनाबै छथिन
हूँ मलब बुझियौ तऽ विविधता बढ़ले जाइ छै हर चीज मे हँ विन्यास बढ़ल जाइ छै तऽ भित्ति चित्र मे अहाँके दे दे देवी देवताके घरमे कोबर घरमे आरो या मुख्य द्वार पर या केबाड़ के गेट लग बेसी पेन्टिंग दिभित्ती चित्रमे होइत छै आब की होइ छै जे लोक आधुनिकएलैया तऽ आब लोक
आब रेलवे स्टेशन दरभंगा मधुबनी देखबै सौँसे सौंसे पसरल जाइए महासाग नगर तक के ऐछ हँ सौँसे से ओकर त कोनो ज देखबै तत सब अपन अपन खूब सुंदर ह कते सुंदर लगैत रहे छै देखे मे रंग रंग के लोक नाव बनबैत बना ले छै ओत स ओ
कतेको कलाकार छथिन अपन अपन बुझौ तऽ एते कलाकार अपन अपन कलाकारीसँ प्रस्तुति दऽ रहल छथिन मिथिलाके तऽ जे एकटा बड़का पहचान छै मिथिला पेन्ट दऽ रहल छथिन आओर दिनानुदिन एकर जे छै से बढ़ियए रहल छै डिमांडो
हँ बढ़िए रहल छै खूब लोकसब अथी कपड़ पर कुर्ता पर साड़ी पर देखियौ अहाँ कते रङ्ग रङ्गके लोक पूरा डिजाइ अथिए पूरा बना दै छै बियाहेके पूरा बना देलकथिम तस की कहू अथी बड़े बना देलक पूरा साड़ीपर छठिवला बना दैत छै कतेक नीक लगैत रहैत छै देखैत ईसब
हँ तरह तरह के होइ छै हँ कृष्ण के रास राधा कृष्ण के चिर हरण चीर वाला चीज चीर हर नै अथी चीर आर ई कहलौं आओर कथी कहै छलौं
जे ओ की कहैत छै मिथिला पेन्टिंगके अथी छठिके पूरा छठिके पूरा साड़ीपर उतारि दै छै लोग आइ काल्हि
मतलब जेहन दिमाग मे अबै छै हम तऽ कहै छी प्राचीनके धार्मिक आधारके लऽए कऽ आब तऽ कलाकार सब जेहन घटना हएत ओहन पेन्टिंग ओ बना दै छथिन
हँ नायीक सभ सहिए बात छै। एतेक
कल्पना कऽ कऽ चित्रण करै छथिन। अप्पन ब्रशके माध्यम सँ तऽ कलाकार जे छै। श दिना दिन अप्पन जे छै। मिथिला पेन्ट में अप्पन सहयोग दऽ रहल छथिन। हँ एकरा
सभ दऽ रहल छै। आइकाल्हि महिला सभ के देखियौ नारी शक्ति सँ कतेक हुनर हुनका सभ के आब छनि एक्कोटा छोड़ैत छथिन रंग रंग के लोक पेन्टिंग करैत छथिन। मिथिला पेन्टिंग जे करैत छथि। जतेक महिला छथिन। जे सभ आब सभ के अप्पन अथिए के अप्पन भऽ गेल छै। सभ नाम कमाइ अलग अप्पन सभ के मिथिला के नाम भऽ रहल अछि। ओ पेन्टिंग सँ त कतय ऊँचाइ छू देलकै मिथिला पेन्टिंग जतऽ ततऽ आब होइ छै। ओकर
हू मिथिला पेंटिंग के दिनानदिन बढ़िये रहल छै। पढ़ाइय हुए लगले या ने आब तऽ पढ़ाई होइ
हँ हँ क्लास हँ सभ इकु
ऑनलाइन क्लास होइए तऽ तऽ ऑफलाइन क्लास होइए तऽ सौराठ में कॉलेजो छै। पढ़ाई के लेल सर्टिफिकेट कोर्स होइ छै। डिग्री कोर्स होइ छै।
रहल छै। खूबतऽ खूब चीज रंग रंग के चीज सिखाएल जाइ छै। आ कार्यक्रमो सभ सभ दिन किछु ने किछु मिथिला पेन्टिङंग पर ओ तऽ होइते रहै छै।
दूर दूरसँ बच्चा सभ आबि कऽ एतय सिखैत छै। सौराठ में कोर्स कऽ कऽ के सरकार के तरफ सँ से सहायतो भेटैत छै। आ लोक बहुत उत्साहित भऽ कऽ दूर दूर से अबै छै। पढ़ाई लिखाई मतलब एकरा कम नहि बुझिकऽ एकरो एकटा विधा बुझिकऽ बहुत नीक मतलब सरकार जाबै कोनो चीज में उत्स प्रोत्साहित नहि करतै ताबेत लोक कोनो चीज में आगू नहि बढ़ि सकैए नहि इएह छै। कोनो चीज के उत्साह बहुत कलाकार सभ के उत्साह भेटै छै। आओर लोक करै छै। रंग बिरंग के हुनकर जे कल्पना सभ अप्पन बनबै छथिन। आओर अहाँ किछु कहै छलहुँ कनि आओर कहू
हा काल्हि मतलब जे क जे आइ काल्हि गाम पिछिला स गाम कऽ झोपड़ी मिट्टी सभ सँ जे बनैत छलए से आइ अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहल छै। कलास सभ ककर कोनो छै। जे अप्पन अप्पन सभ केँ के जे करै छलखिन हँ बहुत आगुए सँ जे नाम सभ छलनि हुनका सभकेँ अप्पन ओ सभ अप्पन जे कतय तक अमेरिका जापान पर मिथिला पेन्टिंग पैघ पैघ म्युजियम सभ में जाइए ओतय सभ अप्पन अप्पन हुनर देखाबैत छथि। के बजायलो जाइ छनि। जाहिसभ अप्पन बहुत बड़का बड़का सिमनक सभ के तऽ इंवाइटीस इन्विटेशन भेट। ओतहिसन जे जाउ अप्पन सभ अप्पन अप्पन देखबियौ हँ कते गोटा के पद्मश्री। भेटलनि हँ भेटलनि आँ हुनक कर की कहै छै। जतेक नाम सभ
दिन हँ बढ़िए रहल छै। ब बहुत त बढ़ए रहल छै। हर साल लगभग एकटास से एकटा पद्मश्री एहि कला में भेट रहल छै। आ बहुत नीक ए सभ सँ आ हमरा लगैए एहि सभ सँ आओर उत्साहो बढ़िते छथिन। आओर कहब तऽ मतलब एकर की छै भविष्य की छै एकर भविष्य अहाँके देखैया जे नीक छै
हँ बहुत नीक ई बढ़ले जा रहल छै जे हम अपन मिथिलाके बुझियौ तऽ आत्मासँ जुड़ल छै ई आब आओर डिजिटल युग जे छै एहिमे आओर बढ़ले जा रहल अछि पर अथी बढ़ल जा रहल अछि आओर सभ मिलकऽ अपन ई धरमोहरके खूब आगू बढ़ा रहल छैथ आओर आओर बढ़ाबथि सब खूब मिलजुलिकऽ
जे एहि कलामे महिला बेसी छथिन लेकिन आब हम देखै छियअनि बहुत पुरुष खोहवर्गके जे छै से बहुत रुचि बढ़ि रहल छनिह आओर पता ईहो दिन हँ देखामा में आबि रहल दिनदिन जे पुरषो सब अ दामी नहि छलै पहिने लोकुै छलै ई महिले टाके काज छै सेहो हटि गेलैए से ओ हेठ गेल ल
ह बहुत आब केकरो नहि पहिले होइ छलै बाप रुफ कऽ कऽ पेन्टिंग करै छथि ईसभ पहिले कतेक लोक कहैत छलै आब देखैत छियै कतेको पुरुषो धऽ कऽ पेन्टिंग करै छी ज तो अहा के मोबाइल
कतोरहलहुँ
करैत रहलहुँ बजायलो जाइत छनि ने सभके पुरुषोसभ के देखबै ग सबपर मिथिलामे बिआाह भेलै तऽ हुनका बजायल गेल
तऽ तरह तरह के हमरा लगेया लोक सभ एहि मतलब रोजगारो दऽ रहल छथिन लोकसभ ऑफिसमे कोनो अहाँ
मड़बा मड़बापर बजाय ककरो क देखै छियनि मड़बोपर करैत छथिन पुरुषोसभ खूब सुन्दर सुन्दर देखबै तऽ किछु नहि फुरात जे देखियौ
हँ बहुत नीक जानकारी अपना सब अपनासभ दऽ रहल छनि आओर मिथिला पेन्टिंगके बारेमे दिनानन्दिन हमरा लगैय ओर अधिक से अधिक एकटा करी जुड़ते रहते हँ जुड़ते रहते एकर अंत ओते नहि लऽ रहल छैय क कर
कतऽ जेतै त कतऽ तक तऽ पहुँच गेलै कतय आगू आ कत
कलाकारसभ मेहनत करैत छथिन कनि कनि ई छै जे कनि जे जतेक कलाकारी मे मेहनत करैत छथि हुनका कलाकारी देखबा मे बुझा जाइत छैय हँ ई पेन्टिंग किछु कहि रहल छै तऽ कलाकारी के ई मिथिला के एकटा गौरब भेलै आओर ई अपन सब के जे छै मिथिलाके एकटा कला पूरा देश दुनिआँमे छा रहल अछि जे अपनासभ कहि सकै छि जानकारी एहिना हमसभ साझा करब आओर मिथिला पेन्टिंगके बारेमे हमसभ
आओर नीक ज्ञानसभ फेर
हँ ज्ञान सब हमसभ अहाँ सबसँ लऽ सकै छी ठीक छै तखन तऽ जे जेना छै मिथिला पेन्टिंग